हेलो
हेलो
नमस्कार कोना छी
नमस्कार आं नमस्कार हम नीक छी अहाँ सुनाउ सब ठीक ठाक
हँ सब बढ़िंया छै आइ कल् हम मैथिली भाषा विषय मे बहुत सोचि रहल एत छले
ई तऽ बहुत नीक बात छै मैथिली हमर मातृभाषा छै तकर समान करब हमर सब के कर्तव्य छी
सही कहलौं मुद्दा एखनो बहुत लोग अपन बच्चा सँ मैथिली में बात नही करैत छथिन इएह कारण नव पीढ़ी धीरे धीरे भाषा स दूर भए रहल छथिन
हँ ई चिन्ता के विषय छै ज घरसे दूर जे घरस शुरुआत होइ तऽ बच्चा स्वतः मैथिली सीखै छैथ
बिलकुल सही कहलियै अहाँ मैथिली भारत क प्राचीनतम भाषा में स एकता अछी एकर अपन साहित्य संस्कीर्ति आ गौरवशाली इतिहास छथिन
बिलकुल सही बात छै महाकवि विद्यापति के रचना सब
आइयो सम्पूर्ण मिथिला गाओल जाइत छै
हू मैथिली के भारतीय संविधान मे स्थान भेटल ईसभ मैथिली के लिय लेल गौरवके विषय अछ
सही बात छै सचमय बहुते छै एहि लेल एकरासे भाषाके सरकारी मान्यता भेटल अऽ शिक्षा साहित्य तथा प्रतियोगी परीक्षा में से हो अवसर बढ़त
ह आब तऽ विश्वविद्यालय सबमे मैथिली पढ़ाब जाय अछि आ शोध सेहो भे रहल छै
सही बात छै डिजिटल युग में से हो मैथिली के विकास भऽ रहल छै यूट्यूब फेसबुक अन् य सोशल मीडिया पर मैथिली गीत समाचार कविता आ कार्यक्रम के लोकप्रिय भऽ रहल छै
और जखने से मैथली जी सब संस द बने सांसद बने सबेन ओर भए रहल छै मैथली के चर्चा
हू सही कहलियै ई बात बहुत उत्साह जनक अछि जे युवा सब मैथिली मे ब्लग पुस्तक फिल्म आ नाटक बना बथिन त भाषा आरो लोकप्रिय होत
हमर विचार मे प्रत्येक विद्यालय मे मैथिली पढ़ाबल छै त नव पीढ़ी अपन भाषा नही बिसर
सह बात छै आब बिहार त वस्तु क विषयमे बात करी
बिल्कुल करल जाऊ बिहार के वास्तु कला विश्व भरि में प्रसिद्ध रहल छै
हाँ प्राचीन काल में मिथिला क्षेत्र घर मन्दिर पोखड़ी आ राजमहलसभ अपन विशिष्ट शैली लेल परसिद्ध छल
आओर मिथिला कला सग सग घरके चित्र बनाउ चित्र सेहो वास्तुकलाके सुन्दर उदाहरण मानल जाइत छै
ह बिहारमे प्राचीन विश्वविद्यालय स्तूप मन्दिर आ किला सब भारत के समृद्ध इतिहासके प्राण अछि
बिल्कुल ई त समृद्ध इतिहास के प्रमाण छै ही छै
और साथ हीमे पर्यटन के विकास लेल यह ऐतिहासिक धरोहरके संरक्षण बहुत आवश्यक
हँ ई बात त सही छै जे सरकार आ समाज मिली क इहे धरोहर के बचाव त पर्यटन बढ़त रोजगार बढ़त आ बिहार के अर्थव्यव्स्था से हो मजबूत होतऽ
बिलकुल मजबूत हो एकर संग संग स्थानीय कलाकार शिल्पल आ कारीगर सबके सेहो प्रोत्साहन
हू हमरा तऽ लागैत अछि जे मिथिला शैलीके आधुनिक भवन निर्माण से हो होयबाक चाही जहाँ जाहि से अपन संस्कृति जीवित रहत
परम्परा आ आधुनिकता दुनूके संन्तुलन बहुत जरूरी
हँ मैथिलीके मांग आब देश विदेश मे सेहो बढ़ि रहल अछि विदेशमे बसल मैथिल लोक। से हो अपन भाषा प्रचार करै छथिन
विभिन्न सांस्कृतिक कार्य क्रम साहित्य सम्मेलन क ऑनलाइन मंच सब एकरा लोकप्रिय बना रह
हम्म सही कहलिये अहाँ जे युवा सब अपन मातृ भाषा पर गर्व करथि त मिथिल-मिथिली। त मिथिला के भविष्य बहुत उज्ज्वल होत
भाषा केवल संवादके माध्यममे बल्कि अपन पचान संस्कृति आओर सभ्यताे आधार से
बिलकुल, बिलकुल सही कहलहुँ। हमरा सभके। मैथिली बाजैके लिखबाक आ पढ़बाक आ। आदत बनाए पड़त
बिलकुल सही बात छै ई त बहुते जरूरी छै तकन अपने मैथिली के विकास तीव्र गतिसँ होइत मिथिला के सांस्कृतिक पर औरो प्रसिद्ध ह
सही बात कहलियै धन्यवाद आइ चर्चा से बहुत किछु
आइ के चर्चा से बहुत कुछ सीखल भेटल चलू आब मैथिली के मेहत्व बिहारके वास्तुकला चर्चा केहन रहै आइ एकरा आओर विस्तार से बुझबा के प्रयास करी
मैथिली केवल भाषा नहि बल्कि मिथिलाके आत्म आत्म अछि भाषा समाप्त जाय तऽ संस्कृति सेहो धीरे-धीरे कमजोर भय जाइत अछि
सही बात छै ई बात एकदम सही छी बच्चा जखन अपना मातृभाषा मे शिक्षा पाबैत छी तखन ओकर सिखबाक क्षमता सेहो बढ़तै।
हं बिलकुल सही कहलू दुनिया भरमे भरमे शोधसँ ई बात स्पष्ट भेल अछि जे मातृभाषा शामे प्रारम्भिक शिक्षा बच्चाके मानसिक विकास मे बहुत सहायक होइत अछि
सही बात छै इ स्थितिमे विद्यालय सबमे मैथिली के विषय के र मजबूत कर के आवश्यकता अछि
हँ केवल विद्यालय नहीं महाविद्यालय आ विश्वविद्यालय मे सेहो मैथिली विषय पर शोध सिमिनार आ साहितिक कार्यक्रम नियमित रूपसँ होयबाक चाही
बिलकुल सही बात छै जे युवा पीढ़ी मैथिलीमे कविता, कहानी उपन्यास आ नाटक।
वेब सामग्री आ डिजिटल कन्टेन्ट तैयार करत त भाषा आधुनिक युग संस्थ आगा बढ़त
ह बिलकुल बिलकुल सही कहलिये आइ मोबाइल आ इंटरनेट सबके हाथ मे अछि यदि मैथिली मे गुणवत्ता पूर्ण। सामग्री उपलब्ध होय त लोग अवश्य देखत आ पढ़त
बऽ, हमरा लगते छी जे मैथिली समाचार। चैनल, पॉडकास्ट आ शैक्षणिक वीडियो सेहो बढ़बाक चाही।
हू, बिल्कूल इएह से नव पीढ़ी भाषा सग जुड़ाल। रहत आ रोजगारकऽ अवसर सेहो बढ़त।
चली आजके चर्चा बहुत नीक भेल। आगे फेर बात करब। धन्यवाद। ठीक छै।